अरे दीप्ति, कतेक दिन बाद भेंट भेलक कते गाबि रहल छियै, आजकल स्वास्थ्य विचार कते अछि।
प्रणाम भाय हम तऽ एते गाम गेल छलहुँ। स्वास्थ्य एकदम निक अछि, अपना सुनाउ? अहाँ तऽ एकदम दुगर भए गेल छै कि बात छथि? ठीक से हम खाय पियैत छै कि नहि?
अरे बहिन दुबर कतऽ भेलिउ। बस एहि भागतर कऽ जिन्दगीमे खान पानक नियम बिगड़ि गेल अछि शहरके एहि भागदौड़मे कतय निक जकाँ खायके समय। मिलइत अछि।
ई तऽ एकदम गलत बात अछि, पहिल सुख निक। कखया दोसर दुख आत्म माया। खान पान पर। ध्यान नहि देब, तऽ शरीर कते दिन साथ देत चलू। आजु खान पान पर निक जकाँ गप्प करै छी। आ एहि बाहने किछु निक खायल जाउ।
एकदम सही कइहला। जब खान पानकऽ गप उठल। तऽ गाम कऽ ओ पारम्परिक मैथिली खाना बहुत याद आबैत अछि। शहरमे ओ स्वाद कतहु।
आहा गाम कऽ खानाके तऽ बाते कछु और अछि। ओ बच्चा चाउर। अड़हर दालि। आ आलू परोरक तरकारी। ऊपरसँ ओ शुद्ध गहिआ घिउ। मन खुश भऽ जाइत अछि।
हूं सही अहाँ त मुँहमे पानि आनि देलहु। मैथिली खानामे जे बड़ी झोर बनैत अछि ओकर मुकाबला दुनियके कोनो छप्पन भोग नहि करि सकैत अछि।
एकदम ठीक आ ओ तिलकोरक तरुआ। कतेक कड़क आ स्वादिष्ट होइत अछि। हमर मांय तऽ तिलकोरक पातके बेसनमे लपेटीं के छनइत छथि। तऽ गन्धस पेट भरि जाइत अछि।
हँ तिलकोरक तरुआ तऽ मिथिलांचल क शान अछि। ओकरा बिना तऽ कोनो पाबनि त्योहार या पाहुनके स्वागत अधूरे मानल जाइत अछि। आलू कदीमा आ ओलके तरुआ सेहो कतेक नीक लगैत अछि।
हँ ओलक तऽ गप केलहुँ तऽ ओलके चटनी आ अचार सेहो याद आबि गेल। निम्बू आ तेल द क जे ओल के चटनी बनैते अछि ओकर स्वाद बेजोड़ होइत अछि।
हँ आ ओल हलका सखिन चाउर के भात जे गाम मे नवन अवला पर बनैत अछि ओहो ओकर खुशबु आ स्वाद शहरके बासमती चाउर मे कतय अइ।
हँ भइ। हमर मिथिलामे खान पानक एकटा बड़ा विशेषता अछि। मौसमक अनुसार खाना। जेनाजे मौसम तेहन भोजन।
हू ई त अहाँ एकदम वैज्ञानिक गप कहलहुँ। जेना गर्मीके दिनमे दही चूड़ा आ आम। मिथिलाक दही चूड़ा तऽ जग प्रसिद्ध अछि।
हँ हो गर्मी में गाढ़ मटका वाला दही महीन चूड़ा आ मालदह आम। एक बेर खा लेब तऽ दिन भरी भूख नै लगत। आ पेट सेहो एकदम ठंडा रहत।
हँ आ जाड़ा क दिनमे जाड़ाक दिनमे महुआके रोट आ तीतक तरकारी आ या कदीमा क कद्दूस मड़ुआके रोटी शरीरके गरमी दैत अछि।
एकदम आ जाड़े में मखाना खीर। सेहे खूब बनैत अछि मखान तऽ हमर मिथिलाक गौरव अछि। पूरे दुनियामे एतय स मखान जाइत अछि।
हू मखानक खीर मखानक लावा आ मखानाक सब्जी तीनू रूप मे ई लाजवाब अछि। आ स्वास्थ्यके लेल सेहो ई बहुत फायदेमन्द अछि। एहिमे कतय कैल्सियम होइत अछि। ब
हँ आ बरसात क मौसम मे
जब चारू कात पानी भरल रहैत अछि तऽ गरम गरम खिचड़ी ओकर चारि यार चोखा पापड़ घी आ अचार कतेक अनन्द आबैत अछि
हँ हँ हँ आ मिथिलाक खाना पाना के गप कऽ रहल छी आ सभसँे मुख चीज छोड़ि देल ह
कठू छूटल की ओहो माछ भात हम कहना बिस शी गलू माछ के बिना तऽ मिथिलाक भोजनक चर्च अधूरा छी
एकदम पग पग पोखरि माछ मखान सरस बोल मुस्की मुस्कान ई तऽ हमर पहचान अछि गामक पोखर के ताजा रेहू या कतला माछ आ ओकर पिरिका सरसों वला झोर अ
आहा सरिसो लहसुन आ मरीच क मसाला पीस क जे माछ बनबैत अछि ओकर खुशबू पूरा टोलामे मकैत अछि माछ का मूड़ि त घरक बड़का क बुजुर्ग के देल जाइत अछि
हँ आ मिथिलामे माछके केवल खाना नहि बल्कि शुभ क्यमे शगुने सेहो मानत मानल जाइत अछि कोनो नीक काज लेल निकलब तऽ माछक दर्शन शुभ होयइत ठीक
हँ हँ बिलकुल आ माछक कते प्रकार अछि पोठिया गरइ चेंग टेंगरा छोट माछ के जे चचरी बनाैत अछि ओकर क्रिस्पी स्वाद तऽ बेजोड़ होइत अछि
हँ ई सबहक तऽ भेल गामक पारम्परिक खाना मुदा आजकल शहर मे हमसभ की खा रहल छी पिज्जा बर्गर चाउमिन मोमोज
ई सब तऽ एकदम कबाड़ अछि भाई ई जीव के तऽ कछु काल लेल नीक लगैत छी मुदा पेट आ लीवर के एकदम बर्बाद क दैत अछि
हँ बात तऽ सहिए छै मुदा आजकल क बच्चास सब ई सब पसन्द बहुत करे तऽ छथिन रेस्टोरेंट मे जा कऽ ओसभ मैदा से बनल चीज बेसी खााय छथि
ह यही मैदा मैदा स बनल खानआक कारणे आजकल कम उम्र मे लोगके गैस एसीडीटी आ मोटापा भ रहल अछि। हमर गामक के लोग अस्सी सालके उम्र मे कते कड़क रहैत छथि। ककरो सुगर बी पी नहि होइत अछि।
हूँ ओकर कारण अछि गामक शुद्ध आ प्राकृतिक खाना। गाममे लोग जाँता पर पिसल आटा आ कुट्टी के चाावल आ खेतक ताजा तरकारी खाइत छथि।
आ शहरमे तऽ सभ चीजमे मिलावट छथि अछि। दूधमे पानी आ केमिकल तरकारीमे रंग आ इंजेक्शन मसालामे लकड़ीक बुरादा। लोक केना स्वस्थ रहत।
हूं एहि लेल आजकल लोको आर्गेनिक खानाके पाछू भागि रहल छथि। जे चीज हमर गाममे सदियोसे सहेज उपलब्ध अछि ओकरा शहरमे लोग महंग दाम में कीन कऽ खाइत छथि।
चलू जंक फूडक गप छोड़ू मन खट्टाभ जाइत अछि। मिथिलाक पारम्परिक पकवान आ मिठाईके गप्प करी। पिरुकिया याद अछि?
हूं केना नहि याद रहत। ती जितिया पावनी में घर घर पिरुकिया बनैत अछि। सुज्जी खोआ आ चीनी भर के जे छानी के बनाैत अछि।
आ ओ ठेकुआ खजूर? छठि पावनीक महप्रसाद ठेेकुआक स्वाद त अलौकिक होयत अछि ओ गम गहुमक आटा गुड़ अ घ्यू संग साँच पर बनैत अछि।
हु बिलकुल आ मिथिला खाजा? सेहो कतेक प्रसिद्ध अछि परतदार आ क्रिस्पी। चीनीके चासनीमे डूबल बियाह शादी मे तऽ खाजाक भार ससुरारि पठायल जाइत अछि।
हँ भरत भारक परम्परा तऽ हमर संस्कृतिक अंग अछि। ओतय सङ् खाजा बुनिया लड्डू अबैत अछि। आ मालपुआ होली मे बिना पुआ के तऽ होली के रंगे नहि चढ़ैत अछि।
चालू अब गप सप खतम करै छी। काम जरूरी छैय कामो निपटाए पड़तै।
ठीक छौ
चलू राम राम
राम राम भाइ
राम राम